हेलो हँ-हँ बोली छी, हँ-हँ बोली छी, नमस्कार-नमस्कार
हम्म अहाँके बोलै छी अहाँके खाना उना खाइ छियै।
हँ यहाँ के खाना उना हो गेल छी, वहाँ के हो गेल छी
हू इहें के भी होगई छै। अहाँ के खाना मे कोन कोन खाना खाय छियै
इहां के तऽ खूब खाना खाय छी आम, दाल भात सब्जी, मीट, मच्छरी ईहाँ इहा खूब खाना उना होइ छै, वहाँ खाना खूब की की होइ छै
नही। जब तक खाना खाय छीये, दाल, चाव - भिन्डी के भुजिया करैला के भुजिया मीट त अण्डा पकौरी आ चाय, पापड़, तिलौड़ी, चटनी, अचार अ बहुत भुजिया खाय छियै। भुजिया के नाम बोलै छी न तऽ अहाँके बोर हो जाइ छियै। बहुत नीक नीक खाना खाय छीै यहाँ के, यहाँ के माताजी हं छियै न? बहुत नीक नीक खाना बनाबै छियै। बहुत नीक अहाँ बहुत नीक लागै छियै, खाना यहाँके माताजी बनाबै छीै तऽ बहुत नीक लागै छियै। बहुत नीक।
हँ हँ हँ, सबके माता जी तऽ नीके खाना बनाइ छै। यौ हमरो माताजी खूब नीक खाना बनाइ छी। क
अहाँ के नीक बोलै छियै। सही बोले छियै। अहां के मुक ले छै। सबके माताजी तऽ, सबके माताजी नीके नीक खाना बनाबै छियै। कोनोक के माताजी खराब, खराब खाना न बनाबै छियै सबके माताजी नीक खाना बनाबै छियै।
हम तऽ ठीके बनाबै सी।
ह आओर बताबै छियै अ आहंके आम के दिन चले छियै। आमोम तऽ खूब खाय छियै।
हँ यहाँ तऽ हमरा य खूब आम होइ छै। निमनी मनाव छी। ओ
हू इहाँके तऽ ओतना आम ना खाइ छियै। इहाँके आनी तूफाना आबै छै पूरा आम गिरा देबे छियै, जियान जाइ छियै या आम छोटी छोटी रहै छियै टिकोड़ा तभिय गिर जाइ छियै। ओकर बाद ना खाइ छियै आम उम। अभी कम होइ छियै ने आम, तऽ ना खाइ छियै। अपना लीची खूब खाइ छियै, लीची ना लीची ना गिरै छियै ने तऽ लीची खूब खाइ छियै। बहुत नीक लागे छै यहाँ के लीची। बहुत बाड़ा बाड़ा फड़ै छियै, बहुत मीठ लागैत छियै। पूरा मिठास उसमें भरै छी, पूरा मीठ मीठ छै, लागै छियै खाय म बहुत बाड़ा बाड़ा होइ छै।
मुजफ्फरपुर के भी लीची खूब नीक होइ छै। इहां मुजफ्फर पुर मे खुब नीक निक लीची होइ छै। मुजफ्फरपुर के लीची के तऽ हँ
सुनै छियै अहाँके, हँ, सुनै छियै कि मुजफ्फरपुर पुर के लीची बहुत बड़का बड़का होइ छै, खाय मे माजा आबे छियै।
हँ हँ खूब माजा आबै छै। नीक, खूब नीक नीक लीची होइ छै एतऽ।
ह सुनै छियै कि, मुजफ्फरपुर में कपड़ो खूब सास्ता होइ छियै।
कापड़ा उपड़ा तऽ किने बहुत दिन से न जाइ छी। लेकिन नीक नीक कापड़ा खूब मिलै छै मुजफ्फरपुर मे।
ह सुनै छी, सुनै छी हम जाइत, हम ना जाइत छी मतलब हम पिताजी जाइ छियै ने तऽ बोलै छियै कि बहुत नीक नीक कपड़ा मिलै छियै। ओहिसे पूछै छियै यहाँ से
हँ हँ नीक नीक कपड़ा होइ छै त
ह्म अउ स छोड़ै छियै, कहे छियै कि, अहाँ के माताजी आचार उचार लगाबल छियै कि ने?
हँ- हँ हमर यहां मातााजी खूब अचार लगाबे छी नीक- नीक आचार यहां लगाबे छै। टिकोरा आम। लीची, जामुन सब कुछो के अचार लगाबे छी, अमदुर के अचार काइल छीकबो खूब नीक लागै छी।
नै ह यहाँ के तऽ हम अमरुद के आचार कभू सुने ना छी। कि नाम अमरुद के आचार के कबहु भेजे छियै ने यहाँ के खाय खाय लेबे के लिए, हँ यहाँ के हम कबहु खेबै ने छीयै अनधुर के अचार भेजे
अच्छा- अच्छा इहां से भेजवा दै छी रौआ यहाँ। अमदुर के अचार खूब नीक लागै छै।
आ अहाँके नइयो भेजबाबै छी तऽ बोलै छीयै हम आ जाइ छीयै अहाँके घरे। आ अहाँ के मेहनतो न लागे छियै, पैसो न लागे छी भेजबाबे में।
हँ- हँ, ठीक- ठीक हम भेजवा देबै छी रहुआ यहाँ कहियौ। खूब नीक लागै छै अचार।
ह अहाँंके घूमे मे जाय के, प्रेरणा होइ छी किया कहीं।
घुमे- उमे कहाँ जाइ छीयै, तऽ घाम मेघ होइ छियै यहां। नीक- नीक जगह ले खूब पैसा लागे छै।
ह अहाँके तऽ नीक बोलै छियै, जाइ में पैसा लगै छियै।
यहाँ के तऽ सपना में घूमे छियै, कहीं ना घूमे छियै खाली बगी। बीचा मे बगीचा में जाय छियै घूमे लऽ, तऽ सब में सपने मे घूमे छिये एने ओने। बहुत पैसा लागै छियै, अहाँके भी लागे छियै कि। हँ आहके भी लागै छियै, कि सपने मे खाली घूमै छियै।
हूं।
हूं बहुत परेसान भी लागे छीयै अहाँं। यहाँ सब अहाँ सब गरीब छियै, तकरा से घूमे छियै। अपन लोग गरीब होइ छियै।
हूं खाली सपना मे घुमै छीयै नीक- नीक जगह।
हूं- हूं दू आहां आ सपने मे घूमे छियै कि, उतना पैसो कानो ना- ना होइ छीयै कि हमलोग घूमे जाइ छियै कहीं खाली बगीचे- बगीचे घूमेै छियै। चाहे फ्री मे बैंक मे एसी के हवा खााय छियै।
बैंक में एसी के हवा ह।
हँ मॉलों फ्री में ए के हवा खााय छियै। आजतक एसी के एसी के तऽ घरे ना एीसी- एसी के घरे नामे ना से सुनै छियै। माता जी से पिताजी के मुँह से कहूं एसी के आ -आ टूटल- फुटल पंखा चला- चला के हवा खााय छीयै, आ लाइन कटल तऽ बेना हिलाबे छीयै।
बेना हिलाबै छीयै, नीक- नीक जहां खूब महंगा होइ छी।
हू तऽ हमलोग गरीब होइ छी तऽ कहाँसँ घुमै छी, आब नीक- नीक जगह उ तऽ इतना महंगा हो छै कि हमलोग
यहाँ तऽ खूब महंगा- महंगा जगह घूमे होइ छी।
हूँऽ। आहं के तऽ मुजफ्फरपुर रहय छियै, फिरए में बहुत जगह घूम लेवे छियै काहेेकी अहाँके तऽ पार्क- उर्क होइ छियै मुजफ्फरपुर में। मॉल औल खूब होइ छैय तब जाइ छियै मौज मस्त- मस्त घूमके आबै छियै मौज करै छियै खूब घूमै छियै।
खूब नीक -नीक
हूँ। सुनै छियै पिताजी से सुनै छियै कि मॉलमे होइ छैैय बहुत नीक-नीक कपड़ा बहुत नीक- नीक बेचाय छियै।
और सभ बताय छी। की हाल चाल होइ छी सब कोइ नीक होइ न।
हँ इहाँके त सभ कोइ नीक होइ छियै अहाँके सभ कोइ नीक होइ छियै।
हँ- हँ इहो सभ कोइ नीक होइ छैय माताजी- पिताजी सभ कोइ नीक होइ छैय। सब कोइ
हँ
स्वस्थ होइ छी, नीक होइ छी।
ह यहाँ के भी सब कोई सब मस्त होइ छियै नीक होइ छियै। मातााजी पिताजी कहाँ कबू कहै छियै कि हम तबियत खराब होइ छियै चाहे मियाज खराब होइ छियै ओय से त हमनीके देखै छियै खाली तोहनीके खाना न
तबियत खराब छी अ
ह हमनीक के तबियत मियाज खूब खराब होइ छियै। बहानो खूब मारै छियै इसकुल न जाइ छियै त।
इहो खूब बहाना माराबइ छी।
हू हम कहै छियो कि पेट दुखाय छियै, माथा दुखाय छियै कबू कहै छियै बोखार लाग जाय छी यै। ये सब कह के इ स्कुल टीशन, स्कुल टीशन न जाय छियै बहुत दिन स्कुलटीशन न जाय छियै हाफ तामे दू तीन दिन त ये कह केऽ छुट्टी मार लेबे छियै एतवारके छुट्टी मिलते छियै। द त दू तीन दिन त पढ़े जाइते छियै हफ्तामे कबू- कबू।
उहु माताजी भी खूब नीक छी यहाँ न जाय दै छी। हू-ह। की कहै छी मातााजी भी खूब नीक होइ छियै। अहाँ बोलू की बोलय छी।
आरे बोलै छी ने अहाँके पूरा बात पहिले बोलै छियै त हम बोलै छियै।
अच्छा-अच्छा ठीक छैय। बोली छी बोली छी बोली छी।
ह कहै छियै कि इहाँके कहै छियै कि अहाँके कौन से कक्षामे पढ़ै छियै।
हमू एगारहवा कक्षामे पढ़ै छियै खूब नीक कक्षा।
ह सही कहै छियै एगारह कक्षा पूरा नीक छियै। पूरा आनन्दके साथ। आराम से बिना पढ़े बिना लिखे आराम से पास हो जाइ छियै न।
ह-ह आ फेर बारहवा मे जाके खूब नीक पढ़ाइ हो जाइ छैय।
ह बड़हवा मे जालाके बाद हालत खराब हो जाइ छियै का कहै छियै हम पूरा टेंशन हो जाइ छियै माथा पर।
खूबे दिक्कत होइ छी बारहवामे।
ह सही बोलै छियै बारहवामे खूब दिक्कत होइ छियै। चले छियै हम तऽ अभी नवे मे होइ छियै। कथी करै छियै, एक साल बाद हमर टेंशन होइ छियै। ओकर बाद हमहुँओ खूबी खूबी हमर माथा दर्द करै छियै, कबो कबो मोन करै छियै कि अ मर जाए के मतलब खतम हो जाय के, फान के कूद के मर जाइ छियै। सोचै छियै कि कैसे पास होइ छै, दसवीं उतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन आबै छियै प्लस बी के होल स्क्वायर ई सब तऽ साइन थीटा, कोस थीटा कथी होइ छियै हमे समझे नहि आबै छियै कि नहि माथा के ऊपर होइ छै ई जौन ई जौन खोज करे छियै ने बड़ी हरामी होइ छै। काहे जाने के ई सब के खोज करै छियै।
हम तऽ पगला पागला हो गई छी हम, की करबै हम।
ई इतिहास होइ छै बड़िया और खराब होइ छै। छियै एकरा जगह पर दोसर चीज पढ़ा देबै छियै गेमिंग गेम उम के बारेमे पढ़ा देबै छियै। इतिहास पढ़ल के बाद कथी हुं, गेम खेला मे मजा नहि आबै छै। पूरा नीक लागे छै गेम खेले में आनंद मिले छियै। मस्त बैठ के हवा खाय छियै चाहे हवा न लागे छियै भूखो न लागे छियै गेम खेलै के समय नहि माथा दुखाय छियै नहि पेड़ दुखाय छियै इ सब कुछो न होइ छै गेम खेले के समय।
हं।
हं अहाँ और बताइए अहाँके गेम उम खेलै छियै कि नै।
हँ हं यहां खूब गेम खेले छी, दिन राति गेमे खाली खेले छी, पढ़ाई लिख तऽ होइल नहि छै, खाली गेम नीक नीक गेम खेलै छी।
हुं इहां के भी कबी कबी खेलिए लेबै छियै कभी कभी खेलै छियै जादे खेलै छियै फ्री फायर आ इहे सब खेलै छियै ह बिलाइवला गेम खेलै छियै। इहे सब गेम खेले छियै हँ दौड़े वाला गेम, गाड़ी वला गेम, इहे सब खेलै छियै। छियै। और का बताबै छियै फ्री फायर मे मजा आबै छियै।
फ्री फायर मे खुब, नीक नीक गेम न खाली फ्री फायर न
हं सही बोलै छियै कि फ्री फायर में ई नीक होइ छियै कि बड़ी बड़का बड़का घर आबै छियै। हमे लड़कियो सब बोलै छियै सब बोलै छियै, सबके आवाज आबे छै इंगलिश खाली बोलै छियै खूब इंग्लिश बोलै छियै, कथी कथी बोलै छियै कुछो समझे नहि आई छियै आ बड़ी बड़का बड़का टावर होइ बड़ी बड़का बड़का, कबू कबू छोटी छोट डिबो होइ छै। ठीक बा, आ उसे मे मरी जाइ छियै, आदमी से त बुझाय नै छै वहाँ टाइमो न लागै छै लास उस फूकै में एक एक आदमी उठाकऽ कनियो फ्रूड देबै छै गायब।
नीक नीक पाण्डा आबै छै कमरा मे खूबी।
हुं हँ सही बोलै छियै, नीक हँ बहुत नीक। बहुत नीक नीक बांधा आबै छै एके तनी मे एके तरि में गायब हो जाइ छै, काल्हि निक अहाँ सभ उतना डेंजर जादू सब सीख के आबै छी पूरा खतरनाक हो जाइ छै ई सब गायबे हो जाइ छै। का जानी कोन जादू सीखै छियै कोना बाबा लग सीखै छियै।
निमन नी नीक नीक बाबा हो गेल छियै एत अहाँ की कहत।
बिहार मे यहाँ के तऽ बिहार में पूरा बाबा के राज चले छींक। खाली बाबा सबके राज चलै छै।
हो बाबा आबे छी।
चली अहाँसँ बात करिके बहुत नीक लगै छियै। अहाँ के माता जी पिताजी के नमस्कार बोल देबै छि। इहाँके इहाँके बोल देबै छियै ठीक छियै नमस्कार।
ठीक ठीक नमस्कार।